हैलो।
हेलो हँ कहियौ? हेलो। ह कैहियो। आवाज जाय य?
हँ अबैये आवाज।
हैयौ कतऽसँ छी अहाँ?
हम कलकत्ता सँ बाजै छी।
कोलकाता स। कोलकाता स कत स?
कोलकाता मे मने छी दरभंगा स रहै छी कोलकाता मे।
त दरभंगामे कत स छी?
दरभंगामे लेहेरीया सराय स।
अच्छा।
ह ओतै छै सलहा गाँव, ओते छै।
ह सनहा - सनहा सलाम जानै छियै आर डॉक्टर आर के झा के चिन्है छियै?
डाक्टर आरके झा नहि, ओकरा जे अखैन बनलखिन हे से।
नहि नहि हुनकर बेनीपुर मे जीवन अस्पताल छनि। हॉस्पिटल।
बेनीपुर मे? नै नै कहु। ओना एकटा डॉक्टर हमरो सबके घर में छथिन पी एन झा।
अच्छा।
चिन्है छियैन अहां हुनका चिन्है छियैन?
नाम हो नाम सुनने छियैन।
हँ तऽ हमर अपन भैंसूर छथिन।
अच्छा।
ह
कलकता मे कतऽ रहै छी।
कलकत्तामे हम सियालदहके पास रहै छी।
अच्छा।
अच्छा। आर सब बढ़िए छै अहाँ की करै छी।
ह हम अहाँके, हम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी मे काज करैत छी गुजरातमे क्वालिटी सुपरवाइजर छी।
अच्छा अच्छा।
हँ लेकिन हम मेडिकल के सेहो हॉस्पिटलमे दू साल हमहूँ सेहो व्यतीत कयने छी ओकरो हमरा बढ़िआँ नॉलेज अछि। लेकिन हमरा गाँव हमर बेनीपुर अछि, दरभंगा जिला बेनीपुर
अच्छा अच्छा।
हँ। अपन हॉस्पिटल छनि हुनकर।
किनकर। नहि ओ पी एच सी एच मे छथिन आरो ओतऽ खोलनेहो छथिन नर्सिंग होम एकटा अपन।
हच
अहां के
अच्छा अच्छा।
हं, ओ चुनाव छथिन अहाँके।
हं हमरा नॉलेज अहाँके हम जे छै ने छओ महीना मेडिकलोमे काज केयने छी। आ हम कम्पाउण्ड्रियो मे केने छी, भेल त
अच्छा।
हँ।
अखैन सिंगल छियै कि मने अखन सिंगले छियै कि अहाँके मने शादी भए चुकल अइ।
नै ने हमर तऽ शादी भऽ चुकल अछि।
अच्छा। तब तहन त बढ़ियाँ अय बाह बहोत बढ़ियाँ।
अहाँ के काएटा बाल-बच्चा अय, हां भोजन-भात भऽ गेलै। अच्छा दुनू लड़किये अय।
हां-हां दुटा लड़ हुंह। और सब ठीक छै।
हलो।
हां कहियौ।
हलो अवाजे
हां हेलो अ अवाज नै जायया।
नै अहाँ शायद जर्नी क रहल छी कि। हेलो हां मने कतो जा रहल छियै की।
नै-नै जा त नै रहल छी हम, हम तऽ एके जगह छी ठाड़।
अच्छा। लेकिन अवाज बहुत आएब रहल अय, अहाँ के अवाज कैट-कैट जा रहल। ई कहब अराम से।
हां एयरटेल के नेटवर्क जे छै ने नेटवर्क प्रॉब्लम छै, ओय सर्वर के नेटवर्क प्रॉब्लम छै।
ओ।
हां।
आर कते दिन से जुड़लौन अहाँ अय मे।
हम तऽ परसुये जुड़लौ हन इ ऐप मे, हम ते काएल से हम बात कऽ रहल छी, काएल राएत सँ।
अच्छा, नाम की भेल अहाँ के।
हमर नाम भेल रघुनन्दन झा।
आच्छा-आच्छा।
और अहाँ के नाम।
आरती झा।
आ।
ओ।
अहाँ कहिया जुड़लौ हन इ ऐप मे।
हमु जुड़लौ त दू दिन पहिले लेकिन हम गूगल फोर्म भरनेे नै रही, किछ हमरा मुबाएल मे प्रॉब्लेम छलै ओय दुआरे होय नै छलै फेर दोसर फोन से आय मने केलियै तहन जा कऽ काएल से जुड़लौ हन।
अच्छा।
काएल से हमु बात क रहल छी। सुबह से मौका नै भेटल छलै ककरो से बात करै के।
अच्छा कते टाक्स पूरा भ गेल तब।
एकेटा तऽ काएल केने रही पाँचटा देने रहै तऽ फेर पाँचटा भेटल आय। तऽ नै कऽ पाएब रहल छलौ, समय नै भेट रहल छला।
ए मे की की छै पता एछ अहाँ के ए एके दिन मे जे छै ने अगर तीस आदमी से बात क सकै छिये तऽ एके दिन मे उ टाक्स मिल जाय छै।
अच्छा नै पता चलै छै।
हां जेना हम्मर आइए हम्मर छलै सुबहमे आठ। अखन भऽ गेलै हन सतरा हुं। यैह छै से हुं बहुत आदमी के कहतै एहन नै छै। जे मने एक आदमी के अहाँ चाएर बेर फोन कऽ सकय छियै।
अच्छा।
हां ‌
एक दू दिन मे कनि गप क क कनी अथी लगतै तहने नै गप कऽ सकय छै। नया मे फुराय नै छै नै लोक की कर तै गप नै करते से
हां-हां से अहाँ ठीके कहय छियै। अहाँके हसबैंड की करय छैथ।
हमर हसबैंड रेलवे मे छथिन चीफ कंट्रोलर
अच्छा खूब बढ़िया यै से
फुआ देखय छीयै आनठाम में पोस्टर छप
बोलू नै छै।
ऐं नै-नै चीफ कंट्रोलर छथिन अहाँके हां-हां।
अच्छा चलू तहन तऽ बढ़िया ऐ।
हां।
नै अगर टाक्स-टाक्स कम्पलीट करय के हैत नै तऽ हमरा खाली पर्सनल मैसेज कऽ देब हम कॉल उठा लैब ठीक छै। नै त हम्हु तै ऑफिसै लै हम्हूँ ऑफिसे लाइन बला छियै नै तऽ हम्हूँ तऽ कनि बिजीए रहय छियै।
हां हां हां से तऽ छहिए ओय मे छोट बच्च बच्चा सब घर मे रहय छै नै तऽ कनी समय कम भेट पाबै छै।
हां से तऽ बुझिय छियै।
हां। ओय मे एकटा बच्चा छै, एकटा बच्चो छथिन अनति क केऽ की नाम छीयै, शिवानी क केऽ। काएल हुनका से दू हां-हां बाप रे बाप की कहब पढ़य छै, नम्मा मे पढ़य छै बच्चा ओ। ह कहलियै देखियो खाली हम सब छी पछुऐल आ बच्चा देखू आगू यै।
तेरा चौदा साल के बच
क्लास नाइन मे पढ़य छै तऽ कहलौं तऽ क्लास नाइन मे पढ़य छै ओ बच्चा।
हां।
हां।
बात करत दादी सब जेका
हां बढ़िया मने खूब सुन्दर गप करय छै सैह कहलियै देखियौ। हुं दू-दू भाय दू बहिन एक भाय छै बुझाए यै।
हँ।
और अहाँके गाँव - ताँव एनाइ होइये कि नै?
से गाँव,
उँ।
हँ गाॅंव तऽ एबै गाँव आएब अहाँक हम दुर्गा पूजा या त दिबाली म हम तऽ चारि महीना पहिले तऽ एत्तऽ एब्बे केलौं नै तऽ अइसे पहिले त हम गाँवे मे छलहुॅं।
अच्छा नै मने साल मे रहब कि जेना अखैन छुट्टी चारि महिना पहिले एब्बे केलौं।
हँ तऽ हमहुँ अथी छलहुँ ने हम हम कलकत्तो मे रहल छी कोलकाता मे हम काज - ताज नै घुमय फिरय ले गेल छी ओतऽ रहल छी। हमर मामा सब ओतऽ रहै छाइथ।
अच्छा कतऽ रहै छथिन ओ सब कोन एरिया मे?
ह तऽ हमरा लीलुवा छथि ने उमहरे उम - हमर मामा सब रहै छथि। हूँ। और हमर म-मामा सब छथि बड़-बड़का ममा सब छथि हुनकर लोकेशन नै पता यऽ। हूॅं ओ सब अपन जमीन लऽ कऽ अथी बनेने छथिन घर।
त अपना सब ओमहरका जतेक छियै नऽ मैथिल बात तऽ बहुत जे छथिन से अहाँके हँ बहुत जे छथिन अहाँक ओइ हाबड़े के तरफ छथिन। हावड़ा, लिलुवा। के फेर बेलुर ई सब जे छै ने ओमहर बहुत मैथिल छथिन।
आ हमहूँ सोचलौं हन अहाँ क नवम्बर तक म शिफ्ट कोलकत्ते भऽ जाउ कियाकि ओतहुवो सियाल दहे मे छै ए बी पोलिकैट उम - ए बी पाॅलिकैट कऽ के इ इंडस्ट्री छै, जी वेएह कम्पनी म सुपरवाइजर क अथी पर जै मे छी हम वेएह लाइन म
अच्छा आब बढ़ियां रहत तऽ।
अपना टाइम मारत कियाकि तीन दिन के रस्ता भऽ जाइये ओतऽ हमरा सुबह शाम बैठु सुबह उतरि जेएत।
ससुर वेएह ने कहलखिन हिनका भेल छलनि केए टा मे आ सात गो की आठ गो मे रेलवे मे लेकिन किन ओ कहलखिन ज्वाइन कर कलकत्ता बला अइ दुवारे कि राति मे गाड़ी पकड़मे जा सोरी साँझ मे ग- गा गाड़ी पकड़मे भोरे पहुंच जेमऽ। आ ओना हिनका ओइ सिकन्दराबाद बला मे हिनका इच्छा रहैन तइमे बहुत दूर भऽ जाइ छै।
ह
तै दुवारे।
ह
जे होइ छै बढ़ियें होइ छै आ एतऽ सँ छै नऽ कि समय के अथी नै होइ छै। साँझ मे बैसु भोरे उतारि दै छै त ओत्तेक फील नै होइ छै जे जरनी कऽ के एना-एना पड़त।
तें फेर दिन क सफर बड़ अथी पड़ि जाइ छै ने मेहंगा सुबह से लेए क शाम तक जे फेर सफर होइ छै, ओ महंगा पड़ि जाय छै।
आ एक जगह बैसनाइ बहुत कठिन लगैत रहय छै, ने ई छ
अहाँ कहिया गाँव गेल छलहुँ।
गाँंव हम गेल छलहुँ छठि में गेल छलहुँ, छइठे में जाइतो छी हम। साल में एक बेर के हमरा भऽ जाइय।
हुँ साल में एक बेर जाइ छी गाँव।
हँ नहि भऽ पाबै छै ने, बच्चा इसकुल मे पढ़ै छै ने तऽ ओकरा सबके लए क नहि भऽ पाबै छै। आ अपना में मम्मी सब आइब गेल छलै। अहाँके फेनहि फरवरिओमें एक रत्ती चलि जाइत छलहुँ एक दू दिन लए चलि जाइत छलहुँ। लेकिन एहि साल नहि जा पेलों।
बल्हा अहाँके केैदराबाद दिसनलसँ जाइ छियै ने?
नहि यौ ई छै अहाँके लेहेरिया त स्टेशन अछि ना
लेहेरिया सराय स्टेशन लग अहाँ गाँंव के, एगो बमबम झा कऽ हमर सेहो एगो मित्र अइछ। हुनकर बाप मुखिया छैन।
नहि कहब हम सासुरमे हम ओतै लोक के नहि चिन्हे छियै।
अच्छा!
हं ओतै छी अहाँके। लेहेरिया सराय के जे स्टेशन छै, औतै से पाँच, दस मिनट लागे छै जायमें।
हू नै-नै सलही जे छथिन ने, सलहे के हमर डॉक्टरो साहेब छथिन। डॉक्टर आर के झा। हनुमान जी के मंन्दिर छै ने कोनो एगो ओतहिए हुनकर घर हँ सासुरके तऽ लोकके नहि ने ओते पता रहै छै लोकसन। हम बुझै छियै कनिया के ओनाहितो अपन सबके मैथिल समाजल में छै, कनियां के दस साल पन्द्रह साल तक निकलैे नहि दै छै घरसँ।
हँऽ। आ जेते कतऽ सबसे ककरो सब तऽ गप- सप हो नै रहै छै, तऽ कनिया- मनिया जेते कतऽ।
जेतै कतऽ सेहो ठीके कहै छियै।
अच्छा, आहां से बात कर कऽ बहुत नीक लागल।
चलू धन्यवाद एतै कहै लेल।
टाइम अपने आप कटि जाइ छै ने।
ह से तऽ अपने आप कटि जाइ छै कॉल।
हूं नीके छै, ई चीज बढ़िआँ छै।
कोनो झंझट नहि।
नै कोनो झमेला नै जे राखू - राखू।
हँ एक्सपीरियंस- एक्सपीरियंस यऽ हमरा पता यऽ। हसबैंड से बात करयके एक्सपीरएंस यऽ यानि अहाँके